आ खुशो रहु
ठीक छियै
हु अहाँ ठीक छी
ह हम ठीक छी खेना पिना भऽ गेल
नै आब हेतै एखन तऽ बनले अखने आब हे
अच्छा अब नै हमर चरले यऽ एखन बनैके संभावनो नै यऽ आधा बैन गेल आधा बनैके यऽ ह
कि बनै छै खाना
दाइल पिट्ठी बनेै छै
हच्छा
हऽ
केना बनेलियै
आ केना बनेलिये पहिले दाइल बन चढ़ौलियै हन दाइल बना कऽ रखलियै ओइ केँ बाद दाल आटा गूथलिय हन आटा गुथ कऽ हु अथी रोटी जेना बेल कऽ सेफ में काइट कऽ ओकरा दलपिटी केँ सेफ देलियै ओकरा राइख देलिहन अखन आब दाइल चिक्कन से सीझ जे तऽ ओयमे गिरा देबै फेर छौंक लगा देबै।
अच्छा हम उ सब एनैये बनबै छियै
और की बनलेय रोटी की भात
आँय
रोटी बनेलियै कि भात बनेलियै
के हम नय नय दैलपिट ठी बस ऑनली दलि पिट्ठी बनेलियै
अच्छा हम‌ तऽ सब तऽ ओकरा साथ रोटियो खा लै छियै दालि पिट्ठी संगे
दलि पिट्ठी संगे रोटी खाय छियै।
हुँ अगर मोन मन भेल भऽ गेल तऽ खा लै छी
अच्छा
हँ उहो गरम रोटी ठण्डा नय
आओर काम अहाँ स कथि कथि खेनाए बनेलियै
अभी बनलेै अथी छोला कऽ सब्जी पूरी आय हुनकर जनमदिन छै न
अच्छा तऽ दिल्ली मे छियै कि अ गाँवमे मे छियै
गामेमे छियै एखन तऽ
अच्छा
हुँ दुर्गा पूजा के बादे जेैबे एखन नय जेैबे
अच्छा बड़का भैया आएल छथिन
नय ओहो दुर्गा पूजा के बादे एथिन। दुर्गा पूजामे एथिन हँ
बी छियै
हँ नय कोनो ठीक नय छै
ओ
ओमरो बनि सकैये इम्हरो अथी हमर देयोर के छै जन्मदिन आय
अच्छा
हँ
सरके छनि
हँ
आओर कहियो की सब केलौं बौआ ठीक य
एकरा अथी दाँत होइ छै ने तऽ बेसी पेखाने होइ छै एकरा आओर ऊपरसँ गर्मी एते छै
हँ गर्मीके तऽ की कहौं बड़ी परेशानी आ एत तऽ लाइटो बड्ड कटै छै
हँ बड्ड जाइ छै लाइट हँ एखनो लाटि गेल छलैये एखन एलैये
हँ अत तऽ जाइ मतलब आबै छै दू मिनट पर जाइ छै आ दू मिनट पर आबै छै एना करै छै मतलब दूओ मिनट नय टिकै हय
हँ
ओपर सँ एतै गर्मी
गर्मी तऽ बड्ड छै गर्मी। कते परेशान छीयै सब गोटे
गरमी पर उ ऊपर से धूप देखे सुबह के जे धूप छ बजे निकलै छै एत करगर
हँ ऊपर से एहन गर्मी रैतो मे बड्ड गर्मी रहै छै
हँ रैतो के कनी गर्मी पड़ि जाइ छै लाइट के समस्या बढ़ल तऽ आऔर जदा आदमी के परेशान शानी भऽ जाइ छै
हमरा सबके तऽ कोनो बात नैक्षछै छतो पर चैल जेयबै बच्चा के लए कऽ कतय जेबै एकरे ल क घरे मे रहे पड़े छै ऊपर से चार्जिंग फैन छै चार्ज करै छियै तीनो घंटा नै चलै छै बंन्द हो जाइ छै
हँ तऽ तीन आ लाइट जे कटल रहै छै भरि भरि रह त ओकरा की करतै आदमी
हँ रैतमे दिनोमे कटै छै रा ठीक छै दिनमे काटे छै रैत के तऽ दियै ओहो नै दै छै
ह की भऽ जाइ छै एने तक की होइ छै हमरा आर के नीचा वाला रूम छै तऽ ऊपर जायके अलाव नै छै मतलब दोसरके छत हुनका भैयारी के छत परर उपरकला सिरी जाइ छै मतलब दुमाहला प तऽ नै जाय दै छथिन हमरा आरके कतबो गर्मी पड़ल रूमे मे रहलहुँ ज्यादास से जााददा ज्यादा गर्मी पड़ल तऽ सभ खिड़की खोइलि देलौ दरवाजा खोइल देलौ तब सोचलहुँ कनी काल आ मेन दरवाजामे ताला लगा देने रहै छियै तऽ कनि सेफ्टी मे रहै छै हँ बड़ी गर्मी लागत एक दिन मुहर्रम के दिन तऽ पूरा राति लैट अटल रहे एने बड़ी समस्या होइ छै,
बारिशो नै होइ छै ने बारिश होतै तऽ क ठंडा मौसम लगतै
आ मेन बात भऽ जाइ छै अना गाछो वृक्ष नै न छै, भऽ जाइ छै गाड़ी वाड़ी हमेशा चैलते रहै छै ओ अथ धुआँ सबसँ आओर लगै छै गर्मी
ह बहुत गर्मी हेएत अहाँ सबके कते बजे खेनाइ खाइ छी
एखन हमसभ तऽ बारह बजे एक बजे खाना खेलहुँ
एते लेट ह ह हम सब तऽ साढ़े दस बजेसँ एगारह साढ़े एगारह बजे लास्ट ओहिके बाद त हमस सुइती रहै छी,
नै तऽ एक नै बाजल तऽ बार तऽ बैजियए टा जाइ छै कियाकि एखन हम सब आब खाना बनबे लए एलियै खाना बना के राख देबै कनिकाल परवे फेर कनी काल गर्मीे मौसल लाइट उट कैट गेल तऽ आओर लेट भऽ जाइ छै खाना बनबै मे समस्या हो जाइ छै एगो इमरजेंसी रह जादा देर ठीके नै छै ओ तऽ उएह सबके दिक्कत हँ। अलग अलग बनै छियै
अच्छा अलग अलग बने छै।
हँ।
अच्छा, के बहिन छीयै अहाँ
हम अकेले छियै। हम अकेले बहिमे छीयै एके गो छै।
अच्छा।
हँ। आओर कहियौ।
हम हम तऽ तीन बहिन छी हम मेजली छी बड़की के बिियाह भऽ गेलै फेर हम बझली त छोटकी के बिियाह भऽ गेलै
जे मतलब सबके विवाह भऽ गेल छनि
हँ सबके भऽ गेल। और तीनो बहन के बच्चा भऽ गेल छै। बड़की बहिन के दूटा छै एकटा लड़की लड़का आओर हम आऔर हमर छोटकी बहिन के एक एकटा
अच्छा हँ तऽ की कहै छै भाईजी नहि छथिन
नहि हमर नहि छै भाय बस हम तीन बहिन।
ओ तब तऽ हमूँ सब तऽ दुइए भायन छीियै लेकिन मतलब हम कनि नमहर पैघ भेलहुँ हमर भाय जे छथिन से छोट छथिन हमरा से
अच्छा।
हँ। तऽ हम सब हम तऽ हम ग्रेजुएशन करै छी। स्नातक करै छियै।
अच्छा।
हँ आओर भाय छथिन से बारहवीं मे छथिन
हँ फेर ट्यूशन साँझे मे जाएते कि दुपरियामे
ओर जेना हमरा आरके अभी जे है से हमस जेंडर कम्पटिशन के तैयारी करै छियै, तऽ ओहिमे हमरा आरके सुबहके कोचिङंग तऽ हम सुबहमे जाइ छी सभ मतलब लगभग मे मधुबनी मे कोचिंग सब छै, जादा से जादा कोचिंग ने सुबहे मे चलै छै,
हँ।
त तऽ सुबह ह हम सभ क्लास कर छी, आ पहिले एते दिन छलहु तऽ गाममे रहै छले तऽ सर खुद आबै छलखिन गाँव हमरा तऽ पढ़बै छलखिन हमरा आर छोटे छोटे से पढ़ौने छथिन हम जहिया से बसवान लग ले तहिया से सरे पढोलखिन।
अच्छा।
हँ। ओना तऽ हम तऽ नानीये गाँव में रहैय छलहुँ गेलहुँ। तऽ हमरा एतऽ अल ओहिके बाद हम सरेसँ पढ़ै लगलियै हमर भााय सब तऽ कनि। तऽ राहित तऽ हुनके लग पढैय छलखिन।
अहूँ भरसिमर गाँव मे रहैय छियै ना।
हँ उएह एरिया मे रहै छै भटसिमर जाइ छलियै पहिले पढ़ैय ला हम।
अच्छा। घर फेर कतऽ गेल अहाॅं अच्छा। हमर तऽ बहु एते छोट छै ने हम दिन में केकरो से बात ही नहि कऽ पाबैय छी। एखन सुतले एते परेशान कऽ क।
फि्री दिन के रहै छी कोचिंग उचिंग सऽ अबे छैय तऽ ड्यूटी पर चलि जाइ छियै डूटी से आबै छियै तऽ मतलब। तऽ प्रोपर टाइम नहि मिलैत रहै छै मिलबो कायल तऽ की कहैय छैय। से ऑनर खुदे बैठल रहै छथिन तऽ नै भऽ पाबै छै ककरो से कॉल करब। तैय दुआरे हम ने हम रिप्लाई देलौ दिनमें। तऽ हम कहली कि घर पर रूम पर अबि जैं छीयै। तऽ करनो काज सकैत छियौ ह
टाइम रहै यऽ अहाँकेँ पास भोरे।
हँ भोर में मतलब नओ बजे केँ बाद रहैय ताकि हम नओ बजे कोचिंग स आबै छी तैके बाद।
हऽ अच्छा। तऽ अहाँकेँ ई पर्सनल फोन ऐ न की घर कऽ फोन ऐ।
नै नै हमर पर्सनल फोन ऐ।
ई घर केँ फोन नै है। मम्मी सब जे रहैत छथिन गाम में न हम रहैय छियै एतऽ मधुबनी में।
हँ
हँ तऽ तैय दुआरे तऽ पर्सनल फोन रखबै तबे तऽ हेतै मम्मी सभ स बात।
हँ तऽ भऽजाइ
और कहियो खाना पीना तऽ एखन भेल नै आ बौआ सुइत रहल।
हँ बड़ परेशान कऽ सुतलैया बड परेशान करै छैय। ई की कहे छै घर में सबसे पैघ छै न बौआ पहिल बौआ छैय। तऽ पहिल बौआ बड़ परेशान करै छैय बड तंग करैय छैय।
पता।
बड परेशान करे छै अपन चाचा केँ तऽ थका दैय छैय। आब तऽ ई अपन कक्का कह चाचा केँ कहै छैय पापा।
हऽ तऽ की भऽ गेलैय।
वएह घूमैत रहै छथिन न घुमाबै छथिन। अ कखनो दूध पिया देलखिन बना देलखिन सभ किछ करैय छथिन। तब जे जे करे छै ओ से है न अखन हेतै
मेन बात छै कि दे हुनकर पापा रहबै कहाँ केलखिन ज्यादा दिन।
हँ उम्हरे रहै छथिन
तऽ मतलब देखे नै छैन उन
हँ आब एकरा कनि गला खुजले आ पापा पापा करै छै तब जे सामने रहतै जे करते ओकरे न कहते तऽ अपने कके केँ कहै छैय पापा। भेर दिन पापा पापा करैत रहे छै ओहो। खुश भऽ जाइ छथिन कि बौव हमरा पापा कहैया।
अपन कक्का से बड प्रेम करै छै चाचा पापा हम तऽ कहै छि कि चाचे केँ ई पापे लगे कहतै
नै तऽ धीरे धीरे जे अथी पैघ हेतै तऽ समझ आइब जेते तऽ छोटका पपा कहता
हँ हँ तखन ठीक रहतै
हमरा आरके नै कक्का छलेन हेँ नय पप्पो एके भाई छथिन
अच्छा
हँ हमर मतलब एनाहिए जेना हम छियै ने दू भाय बहिन तनेही हमर पप्पो छथिन हँ तऽ दुइयए भाय बहिन छथिन ओ हमूँ छियै दुइयए भाय बहिन
हमरा आरके ने कक्का रहथिन ने पप्पा मतलब चाची रहथिन
तऽ असगर छथिन ओ
हँ पप्पा अकेले छथिन हमर दादा छलखिन हे से दू भाय छलखिन हँ हमर पप्पा नय छलखिन हेँ हमर पापा अकेले छलखिन हँ
अच्छा तैं
इम्हर तऽ सबगोटे छथिन तऽ खैला लै छथिन एकर चाचा दादी फेर बाबो आबै छथिन बाबो खेलबै छथिन फेर बौआ अभी आयल छै न बोआ खिलबै छथिन बोआ दै छै तब हँ सब ठीक अहाँके घर पर
सब ठीक छथिन अखने पापा फोन करै छलखिन हे तऽ देखलियै